अहाँ ठीक छियाई
हँ हम ठीक छी अहाँ ठीक छियाय
हूँ हमहु ठीक छी
खेनाई-पिनाई भऽ गेल
हँ भऽ गेल अहाँ सबके
हँ हमरो भऽ गेल अपन कहियौ
अच्छऽ हमरो बस भै बैन गेल अछि बस खेलु नइ नहा सोना केँ पूजा पाठ करब ताहि केँ बाद खाना पिना खैब लेट तऽ भऽ जाइ छै हमरा सब केँ ट्यूशन से एलहुँ आब अभीयो तऽ कनी देर पहिले एक घंटा पहिले बुझियौ तऽ तब खाना ताना बनेलियै नहेलियै आ पूजा करे लऽ छलियै तऽ हम फोन केलियै तऽ कहलियै बात कऽ लैए छियै तब पूजा कऽ केँ तेखन
हँ ठीके छै भगवानो केँ भक्ति केनाय तऽ अनिवार्य छै किआकि भगवाने देल सब कुछ
वैह नऽ तैय दुआरे लऽ कनि-मनि पूजा पाठ पर ध्यान दऽ दै छियै विद्यार्थी जीवन बुझले अछि कनि भगवानोपर भरोसा रखऽ पड़ै छै
कनी कष्टदायक होइ छै
हँ आओर सब कहू तब की करै छी
आओर सभ ठीके छै अपन कहियौ
अपनो ठीक है मम्मी ठीक है नऽ
हँ मम्मी सब ठीक हइ
अच्छा तब पढ़ाई लिखाइ चले है
हँ पढ़ाई लिखाई चलै आओर कहियौ
आओर सब ठीक यऽ
खेनाइ पिनाइ भऽ गेल
हुँ
कथी हेलो आवाज अहाँकेँ नय आबै यऽ
सुतअ आबै छै हेलो
हँ कहियौ नऽ
आब जाय यऽ आवाज
हँ नेटवर्क की कनि समस्या छै तैय दुआरे हुँ आओर कहियौ पढ़ाई लिखाई केहन चलै हे
अभी ठीक चइल रहल है देखियौ बाकी की-केना होतय करै छी अपना भैर मेहनत तऽ खूब करै छी बकी देख खिओ भगवान कहै छै जे मेहनत केँ आगे झुकऽ पड़ै छथिन भगवानोे केँ
हँ सही कहलियै मेहनत केँ आगे केकरो झुकऽ पड़ै छै
हँ इहै सोचै छियै जे अपना तरफ सँ कोनो कसर नय छोड़ी
हँ कु - ठिकेँ कहलियै हँ वैह बात हमरो भऽ रहल छै टेंशन से दिमाग दर्द करैत रहै यऽ जेना एते समस्या लाइफमे नय देखलहुँ हेँ जीवनमे कि सब काटऽ पड़े है क्याकि हमरा जे अछि से
आ आर्थिको स्थिति हमर घर केँ गड़बड़ी छै अहाँ बुझिते छियै सब बात आ ऊपर से काम के परेशर बुझियौ त कहियो कहियो त रात रात भैर हमरा नींद नै होएय अबैत रहैय पढ़ाइ केना करब की करब कन्ना करब केना जॉब मिलत
हॅं नय टेंशन लियैअ भगवान चाहथिन तऽ सब हेते किआकि देर छै अन्धेर जेभी सही इन्तजार करू हूं मेहनत करैत रहू सब सब हासिल हेतै एक ने एक दिन
हँ हँ मेहनत तऽ अपना हिसाब से कैरते छियै बाकी भगवती जानती हीन
तऽ और सबसे बात होइया
हँ भेल रहे गाम मे फोन कियै मम्मी के फोन नय यौ केलखिन हैं मम्मी कियाकि मम्मी के रिचार्ज खतम भऽ गेला फोन मे तऽ हम्म अ आ अखन फ्री नय भेलो ह कोचिंग तोचिंग होय हैत सुबह में तऽ नय कऽ पबै छियै मम्मी के नय करैलियन तऽ मम्मीओ नय कर कीन कियाकी मम्मी के मोन मे बिचार नय छैन तऽ फोन नय केलखिन हन त सोचे छियै हमूँ ई मम्मी से कनी काल बात कऽ लियै की करबै समस्या तऽ जिन्दगी में चैलते छै लेकिन आब मम्मी से बात कऽ के बात फर्चिया ले छै कि की केना है
हँ माँ मम्मी तऽ दिनमे दू से तीन बारी फोन कऽ दै छथिन ओहोमे अभी सुभमे बात केने छलियै अभी एलियै ट्यूशन से आब सब खाना उना खा के जब रेस्ट करै के समय एयते तब फोन करथिन फेर दु दुपहर मे फेर शाम मे फिर राइत मे
हँ तऽ हम नय नै फ्री रहै छियै कि एते बेर कऽ सकै छीय हमर अ एतबे सिद्धांत छैन कि हुनका जतेक प्रॉपरली हमरा बात हेबाक चाही ओ एतबे बात हुनका सेहो यऽ
नय मतलब अनाहितो नै आ नीक लगैत रहल तऽ मम्मी के फोन कऽ लेलहु और केकरा सऽ बात कऽ सकै छी अहाँ सबसे कऽ ले छी
हँ तऽ भइए जाए है
आ दादा दादी सब ठीक छथिन न
हँ सब ठीक छथिन
अच्छा
और कहलहुँ जे अथी कतअ कहइ छेलियै घूमय लेल जे प्लान बनल हम कहलियै तऽ कहलखिन हँ ठीक छै कहलखिन रइब दिन चलै लए तऽ चलबै
हँं तऽ चलू बात केने रहिये हमहू त कह
हँ तऽ ओत टिकट लगै छै तऽ कटा लू
हूं कटा लिअ रैइब दिनके
रुपैया लै छै टिकट के
अच्छा
हँ तऽ सब कहिके क गोरा तीन चैर गोरा रहबै इएह नऽ
हँ तीन चाइर आदमी रहबै
हँ तऽ जा कऽ दुनू के कटा हँ लै छै हम ऑनलाइन कऽ दै छियै टिकटके तऽ सब कोइ जा कऽ से घुइम-फिर लेब रइब दिन
ठीक हइ देखै छिय हम कहने रहियै हुनका सबके तऽ कहलखिन ठीक हइ टिकट जेना जे हेत त करबा लू हम पैसा के बात भेलै तऽ हम
उसब हमरा फोन केने रहता तऽ हमरा कहने रहथुन किऽ से इएह बीचमे चलू तऽआइ भऽ गेल मंगल काल्हि बुध ब वरस बस् त हम कहलियै हम बृहस्पत के नै जाएब कियकि हमरा कनि पाबनि रहैया। तऽ हम पाबनि दिनके नै जाइ छी। जेबे करब एते धूप छै। देखै छियै। आदमीे के उसने जाइ छै। गर्मी रास्ता पेरा ज पाबनि कऽ क जाएब तऽ कनि दिक्कत भऽ जाइ छै। तै दुआरे नै गेलौयें
चलू पन आराम क क ओरिया कऽ जेएब पाबनि सबमे बहुत प्यास लगैत रहै छै। भूख से ज्यादे
हँ तऽ आ कनि इहो भऽ जाइ छै। कि मतलब जेना गेलौं तऽ ओ आब सब सकी खेताह हम नै खाएब। कनि ओहो दिक्कत भऽ जाय आ पैसो तैसोके इन्तजाम करबै तब ने जेबै कम से कम आदमी केऽ एक हजार रुपआ चाही हाथ मे
हँ हमेशा पैसा तेऽ रहैके चाही नाय
एते पै नै खर्चा कतबो खर्चा होइ छै पांन सो खर्चा होय छओ सो खर्चा लेकिन हाथ मे रहतै तब न कोनो काज आबि जेत।
हँ मतलब घुमै लऽ जैहें पैसा लेने लऽ कऽ जेनाइ निवार्य छै
हँ तऽ सोचलौं वैं जे रैव दिन तक भऽ जाएत पाइ तऽ चलब सब कोइ मिलके किया किऽ पाइयो व्यवस्था करे मे कनी दिक्कत मम्मी केऽ कहऽ पड़तै मम्मी जइयौ तऽ उन्हका इजाजत लीऽ मे बहुत जरूरी
आ बाँकी नै कोनो टेंशन लिअ जे कनी-मनी दिक्कत-उक्कत हमहूँ सब छियै सबके सब सम्हारैत चलि जाब की करब
हँ की करबै दिक्कत तऽ जिंन्दगीमे कटिते रहै छै। समस्या तऽ होइते रहै हइ की कहियै। ओइके लेल कुछ नै कहि सकै छियै।
हँ दिक्कते मे लोक सब कुछ केल आब ई थोड़ी छै। जे दिक्कत छै तऽ आदमी कुछ नै करताइ सब काम करै मे
हँ हँ भगवती सब अथि करता
हूँ
आओर आओर कहियौ।
तब अहाँ परैह लिखै छी किऽ नै
हँ
हँ किऽ कहै छलियै
पढाई लिखाय केना छोएड़ देबै
हँ नै अहाँ किछ कहै वलाा छलियै। हँ
हँ कहै छलौं उँ आओ कहलौंजे हम कहलियै मम्मी सबके कि ई दुर्गा पूजा देखी ले चलू हूँ अहाँ के नाम कहने छलौं ह मम्मी के तऽ कहलखिन ह ठीक छै। जायब तऽ दुर्गा पूजा मे ऐ बेर सप्टेम्बर मे हमूँ सब गाम सभ कोइ आबै छी तऽ चलब।
ह ठीक है आ हमहुँ कहलियै मम्मी कऽ जे उसब एथिन ओते अथी इंतजाम सब कऽ कहलकै ठीक है कोनो बात नहि सब गोरा कऽ कहियो आबैले बहुत नीक लागत सब आदमी-आदमी एलऽ देखल साथ मे जायब तऽ
हँ कनि अनहियो जँ होइ छै नहि आदमी कऽ जँ मिलैत-झुलैत रहए तऽ सऽ र ता ठीक ठाक रहे हय लेकिन जादो मिललास से नहि ठीक रहे ह
ह तऽ मतलब बीच-बीच मे मिले कऽ चाही नहि अपना सबके कते दिन भऽ गेले मिल ला
हँ ओहो छै। मेन बात छै दसमा जँ केलिये ओहिके बाद मिलबे कहाँ केलिये
हुँ सएह छै कोनो बात नहि मिल लेब देखियौ दुर्गा पूजा मे आउ तब खूब मिल क मजा करे छी। सब आदमी
हँ कहलो जे सुनलौं अहाँके गाम मे अति उम्म-उम्म उम जन्माष्टमीयो लग
हँ हँ जन्माष्टमीओ बहुत नीक लगै छै हमरा आरके एतय तऽ घर के बगले मे लगे अछि। ओ तऽ दुर्गा पूजा तऽ हमरा सबके कनि दूरो भऽ जाइत अछि। लेकिन जन्माष्टमी तऽ घरके बगलेमे लगै बहुत नीक लगै बहुत भारी लगै अछि जन्माष्टमी।
आ तऽ सुनलहु जन्माष्टमी गाम के सब कोइ मिल क चन्दा इकठ्ठा कऽ क तब करै छी ने
ग ह गावे के सब आदमी समाजक आदमी सब मिलके चन्दा इकठ्ठा कऽ कऽ तबे नहि मेला होइ छै आब एक आदमी कऽ केकरा देते सकरता देने छथिन भगवान। सऽ करता आब जँ ओहन छथिन वएह कऽ दाब अधिकतर लोक देखियौ तऽ गाँव घरमे गरीबे टाइप के छै
हँ गरीब लोक रहै छै ओह हिस्सा ओएह हिसाब सँ चन्दा दैहि जँ जेकरा जते जुड़ल नहि
भगवान कऽ नामपर जेकरा जत्ते जुड़ता जुड़ै छै तऽ उ ओते दै छथिन।
ह और कऽ कहे छै ओए मेला मे झूलो-तूलो सुनलौ यऽ
ओ हँ कहलू ने भारी मेला लगै छै। या ने झूला झुला लोगै अछि पूरा गाम मेला मे हरेक माल दुकान पूरा फास-फूस के पूरा हर तरह के हँ मने निहारा-निहारा सबकुछ दुकान मिले ऐछ ओतऽ। आ बहुत नीक नीक सामानसभ झूला सब बहुत बड़ा बड़ा झूला सब लगे हय
जिलेबियोसभ मिलै अछि ने
हँ जेलेबी मिठाइ मे भी सब रंगग के मिठाइ पेड़ा बर्गर अ उम्म कऽ आर कथि कहै जिलेबी लाल पान रसगुल्ला सबकुछ मिले अछि आ ओतऽ जाके के पू द के उपास करल जाइ छै। आई बारह बजे राति मे कृष्ण भगवान के जनम होइ है अछि। तब हमसब ओत जनम मे जाइ छी। शामिल होइ छी। पूजा पाठ मे तब प्रसाद ग्रहण करै छी। राति मे तब फलहार केलु आ फेर सुबहमे नहा सुना केऽ पूजा पाठ कऽ के हम जनम केऽ बाद करै छी हम स
जनम के बाद हुनका जुट्ठन खा लै छियै। तऽ व्रत केना पूरा भेल।
प्रसादे न खेलियै तबे तऽ फलहार अहाँ सब नै करै छियाय
प्रसाद खाएय लए रातिमे नै खाए दै छथुन। कियाकि ओइ प्रसाद मे छप्पन भोग रहै छै। जेनाकि नमकीन सब सब कुछ देल रहै छै ताहि दुआरे मम्मी नै खाए दै छथून। हमरा आर के
सबके मम्मी कहै छथिन जे भोग अन जब अथि व्रत खोले हन तबऽ भगवान केऽ चराएल प्रसाद से ही व्रत खोलै जाइ है चाहे ओयमे जे दालऽ होय
तऽ ब्रत राइत मे थोड़ी खोल जाइ छै न दिनमे खोल जाइ छै न
हँ तऽ मतलब जे फलहार करै छै ओइसँ पहिले न प्रत ही खोल जाएहा अनाहते सबके अपन अपन मान्यता छै हँ हमरा सब सबमे जेना होइ छै मम्मी सब जे सब कहै छथिन ओय हिसाब से करै छियै
वएह नैय कि हमरो आर के देखैत जेलेलियै या मम्मी इ सब के करै छथि तऽ फेर वएह स सब सिखलियै हमहु सब सबके एगो अपन- अपन मान्यता रहै छै ह हँ
कहल हुनका सबके बात मानऽ प